हेलो हेलो प्रणाम दीदी हेलो
परणाम दीदी हलौ हलो कहाँ गेली गे प्रणाम दीदी कहां छीही आंय हलो
हलो हेलो क्या हं खुश रह
नै घरे हम कहां रहबै भोरे भोर कहां रहबै
नइ होइ छै तनी कोचिंग ओचिंग होइ छै कोचिंग आर होइ छै पढ़तै नाय पढ़ैओ के कोइ सीमा होइ छै
हूँ इहो बात छै हँ
तब
है रिजल्ट आबैके इंतजार करै छी
हँ हँ ह
रिजल्ट एतै तब न
हँ बढ़िये अइतौ रिजल्ट
हँ त उ पैसा के खेला छै उ
ओ हँ त चाय पानी पीले
चाय पियै छियै क हम
पिये तनी मनी
वाह
बच्चा छै तनी चायर पिएके चाही, चाय बिस्कुट खाइ ले तब पढ़ै आर की
चाय जहर है
हमरा आर कने त चाय सब पीए लै छौ कि कहै छै बच्चो बुतरु तनी मनी तनी मनी मागिए लै छाय आ दइए परि जाइ छै
मौसम ओजा ठण्डा न रहै छै ओएह चलतै
हँ मौसम ठीक रहैे छै अभियो छौ बढ़ियाँ पड़बे करतौ काहे कि आज जगरनाथ पूजा छै
रथ यात्रा नै
एजा हं एजा कहां पढ़ै छै तनी मनी पढ़तौ बस खतम
हं
आ गर्मी हो से मइच जाय छै
अच्छा, वही यहाँ रथ यात्रा आइ निकलतौ
आइ निकलतौ
हँ करियन जाक रस्सी आर घींच लीहे हूँ छुट्टी कारि देलकै हँ आरब के तो छुट्टी करि देलकै हन लेकिन मिलकी के नै केलकै
बताए लाल कलम देले छै लेकिन नै छुट्टी देलकै
आब ईसभ देखी एगो कहते ओ गेलो तऽ हम नहि जेयबौ से होय जते कही
कहाँ कहाँ घूमे छै इ रथो वला गे
पूरा मतलब देवघरमे जे छै बजार उजार ओ जे घूमतै
पूरा घुमबै छै
हँ फिर बाबा मंदिर तक ले के जेतेै इएहसभ करै छै हू उएह हलो रथ यात्रा जैसे अपना आरके पाँचे मे नहि चढ़ै छौ अथीर
अथी झाँप झाँप
हू हँ हँ झाँप आ एकरा मे होतौ की जैसे आइ सब चढ़ैतो कटहर के कोबार आर चढ़ै छै होइ छौ नऽ कटहरके कोौबा
हँ
हँ कटहर तऽ आजकल पकि गेलै हन ने आब तऽ सब्जी वला रहलै नहि
बिकै छै कच्चा ने पकले बिकै छै
उह ने अब सब पाक गेलै कोबाब
पहिले लेकिन ई सब खाली साउथ साउथे इंडिया में होइत रहे
सब जगह धीरे धीरे करे लगले हन पहिले देखे ने शिवरात्रि के बराती भी कहीं कहीं निकले रहे
हँ धीरे धीरे सब जगह निकल
आब की छै सब जगह निकालय लगलै हन
हँ धीरे धीरे सब जागरूक होलै हन तऽ
हिन्दू कऽ पूजा पाठनि ज्यादे अथी होइ लगलै
हू पहिले एतना पूजा पाठ नहि करै रहै लोग
हू आब तनी ज्यादे ई सब पर ध्यान दै लए गेले है
हू पाप पुण सब देख लेलकै
अभी हँ हँ अभी हाल फिलहाल नहि देख रहले सोशल मीडिया पर अमरनाथ के एकर फ्रिजे मे आ गेलखिन हे अमरनाथ बाबा
अरे ओ सब अथी रहै छै फेक वलाा नहि होइ छौ ऐसे तहुँ फ्रिज खोलबी नऽ कहियो कहियो तऽ देखबी की बर्फ के सिल्ली आर जमि जाय छै नहि जमि जाय छै फ्रिजर मे
हम तऽ सिलली उखाड़लियै है इतना मोटा पू
तब तहुूँ कहबै कि वएह बात छै तब
वही कहै रहै हिन्दू अपने देवी देवताक अपने मजाक उड़ाता है इ सब कहब आ कुछु आदमी गीत गीत गीत नाद सब गाय रहले हैं कुछ आदमी।
बता
कि अमरनाथ मे विलुप्त होय गेलखिन हियाँ आ गेलखिन से कहै लए चाहे रहथि ह
जान जान करै छियै स
आजकल जानबे करै छै मूर्ख के भी सीमा पारे छै।
हू ओहो बात छै।
इएह सब होइ छै आर।
त
आइ के की प्लान छौ आइ।
आइ अभी कहाँ कुछ सोचलियै। आब पढ़ाइए पर ध्यान दैके लगै छै।
हूँ इ पढ़ैब हँप आरहोक हँ हँ।
आहाँ उएह किताब लेलियै न उएह पढ़ै छी।
आरो क फुटबॉल वला मे सिलेक्श तन होइ गेलै हैन। देखी आब ओकर ट्रेनिंग होतै।
कहां पदयौ तौ।
इस्कुलेके तरफसँ एतै मने
अच्छा
लेवल मे नै खेलै छै राजीव वलामे अभी ट्रेनिंग देतै तब देछै।
छा राज्य बला मे अस्टेट बला मे।
हँ ओही
खेलतौ अच्छासे तब ने। आबै छै खेल आबै छै खेल। खेलतै क्रिकेट आ जेतै फुटबौल
कहलकै क्रिकेट वला मे रहते हल तऽ करबो करतिये हल आइ फूट फुटबॉलवलामे हम हमरा अयबे नै करै छै।
क्रिकेट वला मोने नय आब फुटबॉल खेलै लए जेतै बताही। जे आबै छै ओकरा मे नै होलै।
उहूक इस्कुल तरफसँ फुटबॉलेके दै छै।
ओ तब न
ओ तऽ ट्रेनिंग दै वला ऐतै दूगो तीन गो मास्टर आबै बला छै। अभी खाली सिलेक्शन होनी की पता
कहाँ दोसर ठां से दोसर इस्कुल से ऐतै की।
हँ हँ कीस जे खेलाबै छै लेवल मे ओही ऐतै।
अच्छा
जे खेलाबै छै न ओही अतै अपना सिखेतै।
ओ तब दीदी ओजा नाश्ता आर साँ के सस्ता भेटय छै कि महंगा। जैसे खाना आर नै जैसे खाना आर नै बनबै फलौ तब।
हँ उ सब हव केबल सस्ते छौ।
सस्ता दै छै कि महंगा
हमरा आर केन देखबीही अभियो सिंंघारा पाचे रुपयें लिट्टी भी पाचे रुपया मे
अस साइज की रहैय छैइय।
ठीक रहै छैं मीडियम साइज रहै छै जादे छोटा मे न रहतौ।
मतलब खाय लायक होइ जाइ छै।
हँ
केगों मे पेट भैर जैतै।
चारि गोमे।
चारि पाँचे बीस यानि बीस रुपा मे पेट भैड़ जाय होतो नै।
हँ लिट्टियो ठीके रहथुन। नैय चटनी दैय छैं। चटनी नहि ओ लाल रंग के नहि ओ चटनी रहैय छैं।
ललका चटनी।
हँ वही दैय दैय छैइय छोला वला देते तऽ। नैय नैय बनाके बेचैय छैय उवला चटनी।
टमाटर वाला मिठा खाली लगैत वएह ने।
हँ हँ चिन्नी आर मैदा सऽ नऽ उ बनैय छैय।
उ आ अथी की नाम छै चाट नैय बेचैय छैय।
हाॅं चाटो बिकै छैय चाट तीस रुपए।
तेजाप पचास रुपया में दैय छैय।
तीस रुपए आ पच्चीस रुपए पचीस रुपए आलूवला दैय छौ टिक्कीवला चाट होइय छौव‌। पापड़ी बला।
पापड़ी वाला तोरा देतौव ओहि तीस रुपया।
ओ के रुपआ मे पेट भरतैय ओकरामें।
से तऽ एके प्लेट में पेट भैर जाय छैय।
केगो सिंघारा कऽ बनबैय छैइय।
ईधर सिंघाड़ा बला नहि बिकैय छौव।
तऽ कथि बला बिकय छैय
ईहा पापड़ी वाला बिकतौव। टिक्की चाट भेजिटेबल चाट। समोसा चाट नैयबिकैय छैइय।
तऽ समोसा सा चाट अच्छा लगैय छैय।
नहि पापड़ी वाला ज्यादे बढ़िया लग्तो
पापड़ी बलामे पेट भरैय छैय।
भरि ने छोला आर देबे ने करैय छैय। छोला दैये दैय छैय।
लेकिन ओ जो का दही आइ दही आइ तक नहि खैलियैय।
हम मम्मी खिलेलियौव हो एबरी
अच्छा रहैय।
हाॅं अरे जौका दही फेमस तब की ओजो से बढ़िया हो जाइ छैय जौका दही।
दही पुआ।
तब ने हमे छोड़ि देलियै कि तिल सक्रान्ति मे हमरा एहि जबके दही ठीक होइए जायत झूठेके ले। कि करबैय की।
कैसे किलो दैय छैय।
नब्बे रुपए किलो।
बताही एहिजा दै छैय एक सौ बीस रुपए किलो। सुधो वाला एक सौ दस दै छैइय।
ओ तऽ किलो लेबहो तऽ नब्बे रुपये आधा किलो लेबहु तऽ सए रुपये किलो हो जाइ छैय।
किलोए ने लेबही तब किलोए ने चलै छैईय। सस्ता किलो ये ने पेर जेतय
हँ
तब
सब ठीके छौ।
आइबो खिले भि नऽ।
हाॅं हाॅं जरूर।
ठीके छौ तब आबै छियह तब
हँ हँ ठीक छ ह अच्छा हँ ठीके छौ
रखि आउ तऽ
हँ हँ रखे फिर
ठीक